हेलो हँ की हाल चाल बस सब नीक छै अहाँ के कहू की हाल चाल छै अहाँके
ठीके छै ठीके छै सब हाल चाल अहाँ अपन सुनैयौ सुनलियै जे अहाँ कही घूमय गेल छियै
हँ कनी आबल छियै अपन मौसीर घर आबल छियै
तऽ की अहाँ वहाँ छियै तऽ न्यूज सुनलियै य बड़ अखनी मतलब चर्चामे छै ई न्यूज खान सरके सुनलियै बारेमे अहाँ की
खूब सखी बात ई छै ने कि जे नीक काज करै छै
हाँ
ओकरारे सिर पे गाज गिरे छै ओ बेचारा इतना नीक आदमी छै इतना नीक मानुख छै कि व जैसन मानुख बहुत कम छै
करि देलकै
हँ त खान सर से फैजल खान खान बना देलैकै ओकरा उ उआर सं मने बेचारा खाली उ पर समाजके प्रति समाजके लइकन सबके प्रति
अहाँ जनैयै छियै देखियउ ई इहो मे जे अहाँ अभी जब मीडिया देख खा रहल छै तऽ नेता सबके बोली सुनब अहाँ एको हूँ ना ने एकताक रंग मे रंगय चाहय छै एखनि देखियौ जे अ अंजना ओम कश्यप करलकै यै रिपोर्टर ह आ देखियो जे दू करोड़ के केस कयलकैहन मानहानी के
ओ बेचारा दू सौ चार सौ ले के कोचिंग कराबै छै ओ कहाँ से दू करोड़ रुपया
देवे सकते आ देवे सकते सखी बात जयनून रहतियै न जब मने सही बात रहतियै तऽ अंजना ओम कश्यप ऐना करतियै तऽ नहि सम मतलब आब बुझल ये क्या अच्छा ओकरा कोइ तो अपमानजनक बातो नहि बोललखिन
न न न अरे ओ शिक्षक छै सखी ओ थोड़ी न गोदी मीडिया छै छै ओ शिक्षक छै वैह ह वैह के मालूम छै कि एगो महिला से कैसे बात करल जाइ छै चाहे आ कैसे अ केकरो इज्जत देवल जाय
जी आ देखियौ सखी जे अखनी अभी जते नेता हइ बिहारके से सभ एहिमे अपन अपन रोटी सेके चाहै छै ह्म हें न्यूज अहाँ उठा के देखियऔ तो अहाँ त तनिका घूममे पड़ाय गेल छियै त हम सोचलियै एखनी बैठल छियै त हम सोचलियै जे एक बार अहाँके बत देखलियै कि अहाँ ई न्यूज देखलियै कि नहि देख
हँ हँ मालूम छै सखी हमरा आर के भी मालूम छै एकदम देख कते तऽ दिमाग खराब हो भऽ गेल छै कि ई सब की कर रहल छै मने ओ आओर पीछे तो पूरा स्टूडेंट यूनियन खड़ा होवल छै इ खान सर के जेल ना
नहि जाय देैबय लेकिन ई जे देख केउ अहाँ ई जे म की एखनी जे एगो मुख्यमन्त्री बनलकै हँ ई नीतीश के गेला के बादमे
हँ हँ
जे बनल हुनका ने कुछ सोचै विचारै चाहिए जे एते बच्चाके भविष्य जुड़ल हइ इनका
तऽ या यार सेव सखी नहि जानइ छी य अहांके ऐ होरमे तनी राज राजनीति छै तबे एतना बवाल होवे छै नैत' कोनो एतना बड़का बात न होऐ रहल छै जेकरा से इतना बवाल होबे के बाद ओहो
नहि आ देखियौ आं अहाँ देखियौ जे म हम कहै छियै जे अगर उनका हॉस्पिटलमे हॉस्पिटलो ते एगो खोलले
हँ अच्छा अहाँ दस हजार के मराइ होइ छै ओ एक हजार मे करै
करै छथिन एहि सबसे ने ई जे समाजके जे पैसा कमायवला जे लीच्चड़ सभ जा होइ छै जकरा अपन पाकिट नहि गरम हो रहल छै आन्सरके वजहसे उह सब अपन खीस निकाल रहल छै अ खनी हुनका ऊपर
हँ हँ
ओकरे सभके बुझाइ छै जे ई तऽ सस्तेमे इलाजो करैत छै सस्तेमे पढ़यबो करै छै तऽ जते डाकटर डाकटर होतै से सबके तऽ बड़ा पेटमे दरद ने होइ छै
सही नीक कहै छै अहाँके
अंअ एतना कममे अहाँ की इलाज करबै छी की करै छी
सबकेँ पोल पट्टी कुल मतलब सबके पोल पट्टी खुल गेल न एकरा आर से कि ओ ओहो तनि डॉक्टरर सब केँ बीज इतना महंगा महंगा इलाज बताबे छैक चाहे दवाई बताबे छैक चाहे टेस्ट बताबे छैक अरो पट्टी खुल गेल आ ई जे शिक्षा केँ मतल इतना उच्च शिक्षा केंँ इतना कम दाम मे जे करबा पूरा करवाबै छै तऽ ओर से कनि शिक्षा जगतकेँ भी सिंहासन
डोलल छैक डोलल छैक जहाँ अहाँ देखियौ हमरा मोन पड़ैत छै हमर बड़की बेटी जक कखनी पढ़ै अब तऽ बियाह शादी करै देलियै लेकिन जखनी पढ़ैत रहय तखनी अहाँ मने विचार करकेँ अहाँ देखियौ कि की पैसा हम एक सब्जेक्ट एक विषयकेँ जे पढ़ैै ट्यूशन से अहाँके कहै छियैक अढ़ाइ हजार केँ महीना ऐ गो के ऐ गो विषय केँ इहो ने बुझियौ जे सब विषय पढ़बैय एगो विषयकेँ अढ़ाइ हजार दियैक ए आ ई देखियौ जे बेचारा सभ पढ़बै छैक दू सए तीन सए मे
तब आ इतना आसानीसँ समझाबै छै ने इतना हँसते खेलते समझाबै छै कि बच्चा हुन भोद बुड़बक से बुलबक बइच लैकन भी बुझ जाइ छै कि हँ सर की कहय चाहथि हथिन से
अजे हम ऊहेँ कहै छियैक जखनी ओ तऽ देखियौ उ सभ समयमे खान स सबसँ जेहन आद आदमी रहतियथिन कोचिंग रहतियै तऽ देखियौ हमरो सबकेँ बाल बुतरूकेँ तऽ एक मौका मिलतियै ने
एकदम एकदम नीक बात छैक तऽ
आब जे मौका दै छथिन खान सर सुनलियै जे पुलिसकेँ नौकरी जे निकलल रहय भय कैन्सिल ओहिमे एक हजार तऽ स्टूडेन्ट खान सरकेँ तना गेल लै ओमे आँ
हँ ओर सब कोचिङ्ंग संस्थान वाला जे लाख लाख पन्द्रह लाख दश लाख ले लेे केँ करके ओर स्टूडेंट सबकेँ बझा केँ रखय छैक से सबकेँ आ तनि मुशकिल पर भऽ गेल
आ ओमे बूझू सखि कि ओमे बुझू कि एकरामे न राजनीतिक तऽ एतेक चलि रहल छैक अखन तऽ हम देखैत छियैक जे पूरा लोक चाह रहल अछिइ जे केनाहितो कऽ केँ एकरा हिन्दू मुस्लिमवला जोड़ा पहिना दियु आ जेना
हँ बस बस आ लास्ट मे देखू लास्ट मे देख एही होय
इहे होयत नहि ह का है की देख केओ खान सर से फैजल खान बनाकेँ ओकरा अलगे करकेँ तऽ एगो एगो हे बिन्दु वाला जे हय से तऽ हिन्दू छै ने त की आ ई मुसलमान छैक तऽ एहिमे देखबय अहाँ जे नेता सब इहे करतय आखिरी समयमे न ईस अपना ला अपना नीक भबेला
तब एगो बात बताउ सखी माने कुनची हिन्दू मानुष जे छैक तऽ उ आतंकवादी या उग्रवादी न होइत छैक चोर डकैत नहि होबय छैक गलत नहि होबय छै कोन चीज ठप्पा लेके तऽ कोइ हिन्दू पैदा ना होवै छैई कि हँ हम हिन्दू छियै तऽ हम चलत ना करब चाहे एकदम देश हित केँ धन ले खातिर सोचब चाहे हिन्दू तो बहुत आओर सब नेता रहल छैइ कहाँ गरीब बच्चा सब केँ प्रति सोचले छैक केँ आहां गरीब बच्चा खातिर इन्स्ट्यूट बना देब चाहे पढ़े लिखय केँ सुविधा दे देब किछु तो ने सोचले आ जब ई ई मुस्लिम हो के भी इतना सहयोग कय रहल छैक एकरा मनमे हिन्दू मुस्लिम नहि बस बच्चा छैक तऽ बच्चा छैक पढ़य केँ इच्छा छैक तऽ हम तोहरा केँ से मनमे एगो निष्ठा ले केँ आर अपन कोचिंग चलाबय ल शुरू त आ ओ केँ सब अैसन कर केँ छैन बहुत मन्दिर की हो जाइ छैक सब चीज देख
लेकिन लेकिन सखी अहाँ जब न्यूज देख बइ न तऽ देखियौ जे एकरा ला खान सरके के बा रेमे जेना हमर सबके धर्म गुरु छथिन न से धर्मो गुरु खानेसरके पक्ष लै छथिन अखनी
हं नई ओ उ सही कहै छै तऽ
हँ धर्म गुरु भी कहै छथिन थिन कि नई खान सरके साथमे अन्याय नहि होइ चाहिए तऽ देखियौ अगर अच्छा नई कैले रहथि तियै तऽ हमरसभके धर्म गुरु भी तऽ एकर विद्रोह करतियै मगर मगर नहि करै छथिन अखनि सब अख नी जते लोकग मि ढियां परहा रहल छै से इहे क रहल छै कहै छै कि ई राजनीतिकके खेला हो रहल हय ई राजनीतिकमे ई दुनूके आपसमे लड़ाके के आ जे नेता सब छै बिहार के से अपन अपन रोटी से के चाहै छै जे हँ जे केनहुतो क क के हमसभ अपन एते भरि जाउ पैसा ले लू अपन दस गो मारे काट होतै तऽ की होतै सखी दस गो मारे काट होतेै त की होत होतै हमरा ओहिसँ की फरक पड़ैए हमरा तऽ जेबी भरि जायत न ने हमरा सकै तऽ जेबी भरि जेत
हँ अरे राजनीति बहुत गन्दा खेल छै सखी जे एकरा आरमे फँस गय से फँस गय आ खान सर भी अभी बेचारा
ह नहि बहुत अफसोस लगैत छै सुनि के उएहे एखनी बैठल रहलियै तऽ हम कहलियै जे एकबार पूछै छियै जे अहाँके ईसभ बारेमे जानकारी मिललै हमरा बुझल अइ जे अहाँ कहीं ऐसन जगह में छीयै जहाँ न्यू ज न देखले होबई ताहि लऽ हम अहाँके जानकारी ऐला
थाने सरके शहर मे आवल छियै न सखी तऽ कैसे जानकारी ना होइ
हँ नहि नहि ई तऽ ठीक हइ सखी ई तऽ नीक बात भेलै की कि अहूँके जानकारीमे रहलै आओर हमसभ एहि विषय पर बातो कलियै आर अच्छा उ देखियो सखि जेना हम सब जन ता छियै तऽ हमरो सबके तऽ बोलैके हक हइ ने
एकदम एकदम सखि अगर ई चीज के लिए अगर भोट हो तऽ भोट होइ छै तऽ हमरा आर भोट तो भाय खानेसरके जाइ छै
अच्छा सखि तनिका अ अ देख देखलियै कोई अबल अलखिन हन हुनकासे बात कऽ के हम फेर अहाँसे बात करै छी ठीक छै ठीक छै